हेलो। हँ बस बढ़िआँ छै अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै, आओर बतबियौ।
आओर सब बढ़िआँ छै, आओर की चाय पानी भऽ गेलै।
हँ हँ चाय पानी नास्ता वास्ता बनि गेलै, भेलैये नै लेकिन चाय पानी भ गेलै।
अपना सभके तऽ एतेक जल्दी नाश्ता नहि होइ छै ने। चलू बहुत बढ़िआँ गप।
आओर अहाँके, हम मधुबनीमे बिहार पण्डौल चौरी
अच्छा अच्छा पण्डव काल्हि आइ थिंक हमरा अहाँके अहाँसे काल्हि बात भेल रहए
शायद
हँ हम मेननका बजैत छी अहाँ पूजन
हँ हँ बिलकुल
भेल रहै ने साँझमे गप।
हँ हँ भेल छलै
अच्छा हँ हँ हमरो हां हां हमरो सब के नाास्ता पानी बैन गेलै बच्चा सब गेलखिन स्कूल, हसबेंडो गेल खिनहे फेर एथिन ओना ओ दस बजे
ओ हमर तऽ गेलखिन हे बच्चा सब छैहे अखन नहि गेलैये
अच्छा बच्चासभ एखन मतलब कय बजे जाइत छथि
मॉर्निंग इसकुल नहि छै हमर अथी भए गेल छै डे भए गेल छै
अच्छा अच्छा।
मॉर्निंग खतम भऽ गेलै त ई सब जेतै नओ बजे जेतै।
अच्छा ओ अच्छा तब नओ बजे